हेलो
की समाचार छै
असहमत चार सब का बताउ अहा एतना ने आजकल ठण्डा पड़ै छै एतना ने
अँ ठण्ढा पड़ैत छै अहाँके ऐने बड़ मजाक करैत छी अहाँ तऽ
अहाँ मतलब की अभी हम गाँवमे न नू बारी अभि ढेर बरिस तऽ बिहारमे तऽ वहाँ पे भी
अच्छा अहाँ नहि छी याहाँ कही घूमय गेल छी की
हँ तऽ हम कहाँ गेल छी घूममे अहाँके मालूम बा हम शिमला मे बड़ीये अभी हम शिमला मे बड़ी तऽ वहाँ तऽ अहाँ जानबे करली से कितना बर्फ पड़े ला कितना ठण्डा होकेेला
कहै छियै
इतना नऽ ठण्डा पड़ेेला कि घरो मे से निकल मुशकिल हो जा लाऽ लेकिन हँ वहां के जे बड़ा अथी गेला बरफ के गोला ओकर जोे खेले मे बड़ा मजा आबेल
हँ तऽ से तऽ अहाँ सहिये कहलियै कि ठण्ढा जगहके जायमे तऽ फेरसँ तऽ अहाँ गेले कहने छलियै जे अहाँके बाहर निकलयके मोने नहि करै छै
हम तऽ गेल रहली घूमे अब हमरा का मालूम ई ई घटना होई हमरा साथे अहााँके ठंडा के दिन अच्छे लगल लेकिन गर्मी के दिन
हमरा तऽ ठण्ढेके दिन नीक लागै छै हमहूँ कही जायके विचार करै छी कि कही घूमय जाउ
हमरो तऽ ठण्ढे के दिन नीक लागै छै लेकिन आब शिमला मे इतना न ठंडा पड़ेला इतना न ठंडा पड़ेला कि कुछ कहे के लायक ने लेकिन ऊहे अगर हम जब गाँव मे रहली तऽ उहाँ पे उतना जदा ठण्डा न पड़ेके रहलक तऽ उहाँ मे ठंडा मे बड़ा मजा आबेला जहाँ मन तहाँ घूमे जाउ लेकिन उहे गर्मी मे घरो से निकलल पार न लागेेला इतना धूप रहेला इतना धूप रहेला
अच्छह आओर सब बताउ हमहुँ विचार करै छी कही घूमे जायके
आओर सब बताओल जा अहाँके समाचार ई सब
हँ सब ठीक से अहाँके तऽ बहुत मजा होइ छै छलक बरफमे खेलेमे
हँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहेली बरफमे खेलेमे तऽ हमरा इतना आनन्द आबे ला इतना आनन्द ई कुछ कहे के लाइक न रहि गेलै उहे गर्मी के दिन मे अच्छा अहाँके मालूम बा कि एसन कोन जगा ब जहाँ गर्मी खाली पैरे ठंढा न न पड़े ला
से तऽ हमरा नहि छै पता कि कोन जगह बात लेकिन जे जहाँ हम बारी ओतेक तऽ एतने गर्मी पड़ैत छै एतना गर्मी पड़ैत छै अभी कि हालत हमर खराब हो गेलक ह आ ऊ उपर से लाइटो एतेक कटै छै आहे के ठीक छै कि अहाँ घूमै छी फिरैत छी बरफमे खेलैत छी
ह ह आ हँ हमरा क ताना मरै छी
नहि ई हम ताना नहि मारैत छी अहाँके ताना कए मारब हम तऽ मतलब कि हँसी ठिठौली करैत छी नहि ई तऽ ई बात सचे छिय न कि अहाँके इतने ठण्ढामे अभी तऽ अहाँ रजाइ ओढ़ के सुतल होअब हम यहाँ गर्मीमे पंखा पंखबो नहि छै लाइटो कटल बाटै अहाँ हमरा बताएल रहती पहिलेसँ तऽ हमहूँ अहाँके जरे घूमय चलती कि नहि
हमरा लगल कि अहाँ न चलब काहेकि अहाँ से जब जब हम बात करले छी अहाँ कहली कि हमरा घर मे इतना ने काम रहे ला इतना ने काम रहे ला कि हम घरे सँ निकलली तऽ हम सोचली कि अहाँ न चलब हमरा साथे आ एगो बात कहु ठंडे के दिनमा नु अच्छा रहे ला तऽ की अभि हम रजाई ओरह के सुतल बड़ी त पंखा चले चाहे न चले ऊ सँ कोनो मने मतलब नइखे अगर पंखा चालू कर की सुत देबी तऽ ठंडा लागे ला लेकिन आनंदो आबे ला बड़ा मजा आ लेकिन गर्मी के दिन दिनमा मे बाप रे लाइट न रहेला तऽ हालत पूरा खराब हो जालइ
जे तऽहाँ सीए कहै छलियै लेकिन अहाँ एक पर हमरा कहती कते नीक होयत हमहु आहा के जड़े छी चलती घूमे फिर आब अहाँके कहू जाएब ने तऽ हमरा एकबार जरूर बताय देब हमहुँ चलब अहाँके जोड़े
ई तऽ बाद अहाँ बिल सही करे छै शायद हमरा अहाँ से पूछ लेबे के चाही पहले कि अहाँ चल कि न हमरा जड़े अच्छा फेरु से हम जायब दस पन्द्रह दिन के बाद फेरु से हम जायब अी घूममे तारा मण्डल जी
अच्छा हँ हँ काह नहि चलब ओतेक गर्मी रहतै कि ठण्डे रहतै ठण्डा रहत तऽ हँ
जब अहाँ जब बाहर रहब जब जायम जब सफर करब तब तऽ अहाँके गर्मीए लाग ज अन्दर ढुकब एकदम ठण्डा ठं्डा ए सी चट
अच्छा से बात छै तऽ हम जरूर चलब घुम ल हमरो बड्ड मजा आबै छै क कहू अहाँके कमेके चलते ने हम कहीँ जाय नहि सकल नहि तऽ हम सोचे ककि हमहूँ अभी कतहु घूमय चलि गेल रहती तऽ एगो तऽ ई गर्मी नहि झेलयके पड़त आ ऊपरसँ हम घूमियो लेती सभ जगह हमरा बड्ड पसन्द छै हर जगह कहीँ कहीँ जायके मोन करै अहम
अभी त अभी तऽ गर्मी के सीजन चलैत छै जखन वहाँ वापस लौटब तऽ अहाँ हमरा जेे वाटर पार्क चल वाटर पार्क मे नहााय मे बड़ा मजा आब
ितनाी स सोचै छी हम तऽ कहियो नहि गेल छी मे जा हुआटर
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहली हमहुँ कहबो आज तक वाटर पार्क मे ना गेल बारी इहे ले तऽ सोचे ब कि ए साल हम आ अहा दुनू गोरीी साथे चलल जाय वाटर पार्क में खूबे नहाय के खूबे मौज करे के आर ह कर हो जा
यहाँ तऽ घूमै छी
ई खक
ई तऽ बात तऽ अहाँ बिलकुल सही कहली अभी तऽ न कुछो चीज के दिक्कत नहि होइ छै आराम से घूमो फिरो होटल मे खाना खा लेबे छी आ जब खेले के मन होय तऽ आराम से उ जे होके ले ने जो जहर के आराम से लोग स्टेंड करे लए उऊहे पे दिन भर घूमे रहली ओकर का कहल जायल अंग्रेजी में इहे सोच जैतानि
अच्छा से बात छै की हँ से तर स आ आओर सब बताउ आओर सब की खाना आइज ऑर्डर करब की खाना मँगायब
आप तो सोचिय बनी कि आज खाना में पिज्जा मंगगवा ल जा कि पिज्जा खाायं बड़ा टेस्टी लागे ला
हँ ठण्डा हुआाँ पड़ैत छै तऽ ठण्डा मे तऽ पिज्जा खाायमे मजे आ हम तऽ सोचै छी ने ए ठंडा ठंडा चीज खायते क अभी ते गर्मी लागे छै तऽ आइसक्रीम उसक्रीम बना ज ख जी इएहे लागी हम अहाँकेँ फोन कए लै छलियै कि अहाँके तऽ आबले आइसक्रीम बनाबै अहीँसँ पूछ ली हम कि कैसे बनी अहाँकेँ फोन कयली तऽ अहीँसँ किछु आओरे बातके पता चलि गेल कि अहाँ तऽ घूमेय गेल छी अच्छा अहाँ प्लेनसँ घूमय गेल छी कि ट्रेनसँ
ह तऽ प्लेन से गेल छी घूमे
अच्छा बाप रे तब तऽ बड़ बढ़िया खुशी के बात छै अहाँ तऽ प्लेनो में बैठ गेली देखियौ तऽ आब ओने से कथी से आबैके विचार छै अहाँके प्लेनेसँ कि ट्रेनसँ ह
आ मै तऽ सोझै त न की अहाँ हमरा जे एक जगह चलम
हँ तऽ ओ तऽ हम चलबे करब अहाँ पहिले बतैयौ ने कि ओन्नेऽसँ ट्रेनसँ आयब कि प्लेनसँ कि उहँ रुकब आ हमरेकेँ बोलायब वहाँ ह
कहले ओ यात्रा से हम आ जायब प्लेने से आयम आ जब यहाँ आयम तऽ हमरा ने चाँद के यात्रा करे के बा ऊपर प्लेनेट के बारे मे त हमरा जाने के बा
आ बात छै देखियौ तऽ अहाँ तऽ सभ जगह घूमि फिरि कऽ आइओ गेलियै हम तऽ घरेमे मरै गर्मीसँ बेहाल होइ छलियै
ी गल छीी सोचे जनी से जब कल है वहाँ से हँ एम तऽ एगो रॉकेट छै जेम चाँद
देखियौ तऽ अहाँ तऽ बड्ड मजाक करैत छी ठीक छै अहाँ तऽ मजाक करयमे अहाँ तऽ एगो चलि गेलीै अकेले घूमय आ ऊपरसँ हइ मजाक करै छी अहाँ ठीक छै अहाँसँ हम वाद्यमे बात करब
चाल फर रॉकेटे से ल जाएंगे पल जत लेने जाएंगे